नमस्कार हेलो सब नीक से अहाँके बतैयए ने
यहाँके भी सब नीक छी खाना उना खा लेल छी
हँ खाली
की की खाहै छी
हम खलीयै रोटी सब्जी आम दूध खेली ह
बड़ा नीक नीक खाना खइ छी
ह अहाँके की खेलियैए
यहाँ के तऽ कहैने के आम रोटी अचार भात और सुबह खााय छी चिकन रोटी इहे सब खााय छी
चलू अहाँके भी बहुत नीक नीक खाना कलिय
हँ बड़ा नीक नीक खाइ छी
ह बतै छै ने अहाँके अहाँके मौसम कैसे छिय अहाँके हिनका
अहाँके तऽ मौसम थोड़ा मतलब सुबह पर बारिश होइ छी तो अभी थोड़ा थोड़ा ठण्ड लागे छी छत पे छी तो ठण्ड लागे छी और नीचे छी तो गरम लागे छी पता ने का होइ छै मौसम नीक छै
ह आ यहाँ पहुँची नीक छै
की बोलै छी
हमरो यहाँ मौसम काफी नीक छियै यहाँ ठण्डी हवा बहै छै बहुत
अच्छा ठण्डी बैह छी
हँ लेकिन दुपहरमे बहुत ही गर्मी पड़ै छै रौदा उगै छै ने बहुत
आरे त बड़े घै छी आओर बताबै छी ने साइकिलो किह के लबै छी
हँ आक दुलेगड़े चला लेबै छियै
हू
अहाँके अबैत छै चलाने
नहि हम यहाँ के तऽ नहि आबैय छी पता नहि कैसे अहाँ कहय छी अहाँके आबैय छी तऽ सिखा देबैय छी ने
हँ याद होइ छी
हू
चल और बतै छी ने मोटरसाइकिलो भी चला लेै छी अहाँके
हँ अहाँके मोटरसाइकिलो भी इ के चला लेबे छियै बड़ा नीक लागे छै चलाबयमे मोटरसाइकिल
ह आओर बतै छी अहाँके टी वी उवी देखै छीहि
यहा के तऽ टीवी देखे छै पहिले बहुत मोटा बाला टीवी न आबै छैै तऽ बहुत बचपन मे देखै छै कोनो आबैय छी ने तऽ ओ सबके न देखाबै छै पहिले गेटे बन्द कर देबे छियै हमलोग पता न काजाने का है सही बात छी कि न हेलो हेलो हेलो हेलो ह
हेलो
हँ हेलो गै छी
छै बोल छी नहि कहै छी ह च माताजी लगले छी यहाँ के
मात जी लगेले छी अचार बड़ा नीक नीक लगा ले छी आम के अचार लगा ले छी इमली के अचार लगाबे छी छिमी के अचार लगाबे छी कटहल के अचार लगबे छी सब लगले छी अहाँ के बताबे ने छी मम्मी लागय दैय छी ह
माती लग ले छै निमबू क अलग होइ छै मिर्च क अलग होइ छै आम का अलग होइ छै औला के अलग होइ छै
बड़ा नीक नीक लगाबै छै यहाँ के मातााजी
अहाँके इमल का चाउर घले छिय
नहि इमली के नना खोले छीय अचार लेकिन बड़ा नीक लागे छै सुने मे छी आबै छी
ह बहुत खटटा लागै छै
हँ ई तो बात छै बरा खाटा खाटा लागै छै
चल आओर बतै ने पौधा उधा लगाबै छीय अहाँकी
यहाँ के तऽ पौधा उधा लगाबै छी ए लगाबै छी आम के लगाबै छी कठहल के लगाबै छी बीज के लगाबै छी फूल के लगाबै छी गेंन्दा के फूल देखैय छी
हँ
उधर ई बगल कार पे मिलै छै उजल बाल बअल
बॉल इधर नब्बे रुपआ मे मिल जाइ छै
ह नब्बे रुपआ यहाँ तऽ थोड़ा सस्ता मिलै छी यहाँ अस्सी रुपए चल ई ठगा लना छी हम आरे वहा गाछ कोन कोन रोपे छी
गाछ अनेक प्रकार के रोपे छी हम हँ पेड़ पौधा बहुत रोप आमो लीची कटहर सब लगाय छियै अमरुदके लगाइ छै दूध त लगाइ छी सहजनता लगाइ छी पटहलका लगाई छै बुललर ब बुलर का भिलोर के लगाई छी कदम केा लगाई छी नीमका लगइ छै क केलके अलग होइ छै
ह हँ आओर
सब सब पौधे बगीचामे लगा छै
बड़ा नीक नीक लगाबै छियै
अहाँके लगै छै पेड़ पौधा
हँ बताबैत छीयै ने लेकिन आओर सब्जी लगाबैत छीै सब्जी लगाबैत छीयै भण्टा लगाबैत छीयै कोबी लगाबैत छियै टमाटर लगाबैत छियै ऐसे आओर मिर्ची लगाबैत छियै कटहल लगाबैत छियै कटहरके छोटा बड़ा कटहर सब्जी देखे है देखै छिय आ ओहो लगाबै छियै खीरा लगाबै छी जाइ छी ने कभी खीरा खीयाबै छै बड़ा नीक नीक खीरा होइ छै
हँ जरूर आब छी
ह आबै छी कभी बड़ा नीक नीक लागै छै
की कहै छ अहाँके
यहाँ के तऽ अभी अहाँ के से बैठ के बात करै छी छत पे बैठ के बात करै छी टहली टहली अहाँके बताबै छी ने की करै छी
ह हम भी खाना ने खा के सल छी
ह सोने के थोड़ा शो कऽ बात करने के बात ही अलग छी ने
ओ बतै छी ने खाना उना बना लै छै अहाँके
यहाँ के तऽ खाना उना बना लेबे छी टमाटर के सब्जी बना लेबे छी अहाँके एक एक ऋतु राज नामके लड़िका छी ने ओ फोन करै छी लेकिन क करै छी फोन उठाबै छी तऽ यहाँ कट जाइ छी
हँ हमरोके फोन करै छी
हँ तऽ हम भी नहि उठा सकै छी
हमरो पर कले छी तऽ हम भी न उठले छैझ इसीलिए आप केो कहै छै
नहि पहिले एक बेर कर लेबै छै ओकरा बाद यहाँ के करै छी अहाँके पास ओकर बाद अभी फेर करै छियै
ह
हँ ओ ओकरो परेशानी बड़ा छै ने ओहिसँ करै छै से हम हमरो कर देबै छै
ई सब परेशानी कहाँ छै सब फ सब अपन फायदा सोचै छै कलत
हँ ई तऽ बात छियै
हछा
की बोलै छै हेलो ठीक छै
तऽ बोलय छी ना
हँ बोलय छी की बोलय छी पहिले
कोन कहै छी उहे
हू इहाँके तऽ हम भी कम्प्लीट करा देबैय छी काहेकि अहाँके अहाँके तऽ बहुत कम्प्लीट कराबै छी लेकिन अहाँ भी हमको बहुत कम्प्लीट कराबै छी
हँ चलै छी सभ अपन सोचैय छियै फायदा
हँ ई तऽ बात छियै सभ तऽ अपने फायदा सोचै छै नहि सभ अपन अपन फायदा सोचैय छै ने ओहिमे सभके अपना अपना फायदा हो जाइ छै
हँ
नहि ऐसे तऽ बात नइ कोनो अपना फायदा सोची ओ करै छी तऽ ओ भी करबा देबे छियै ऐसे बात न छिय
हँ समझै छियै ई हमरो करबा देबे छै लेकिन सबसँ ज्यदा बेकार भै छै
हँ ई बात छिय अ ओ पाँच उकब होै छै उद्योग करै छियै आ पोलहा के पता ई कथी कहैय छियै से ज्यादा कॉलस पे बात करै छीयै ने तऽ जल्दी जल्दी पूरे छियै तऽस थोड़ी न होइ छियै ह ईह बात छी
ह कइ कहै छी अहाँके
की बोै छी
ओर बतै छी ने कही घूमने उमने जाय के सोचै छी अहाँके
हँ यहाँ के तऽ सोचले छी अ गोवा मनाली जाने छी आओर केदारनाथ जाइ छी रसिया जाइ छी चलै छी
अहाँ के चलबे तऽ हमहु चलबै
चली ने छोटा जगह चलैय छी आ यहाँ दस पन्द्रह किलोमीटर या फिर बीस किलोमीटर के अन्दर ह मोतिहारी वाटर पार्क चलैय छी गाँधी मैदान चरखा पार्क
हँ चलबैय छी
ह तऽ आबैय छिय ने कभी
हँ आबैय छी
ह बड़ा नीक नीक जगह छी
अ बतै छी ने अहाँके अहाँके
हँ अहाँके तऽ बड़ा मन छै अहाँके तऽ बड़ा मन छै चलै छी ने हम तऽ कहै छी भगवान से चलै छी दोस्त सब चलै छी तऽ बड़ा नीक नीक लागय छी
आर जेै छै ने मतलब अहाँके किछु दिन पहिले बारिश उरिश भेज दै छियै
न इहाँ तऽ बारिश होइ छी हमर वि
इधर भी मौसम खराब छै लगै छै कि फेर बारिश होने वाली छै
हँ आओर सब बताबै छी ने इह यहाँ के बात हो तऽ बड़ नीक लागै छी अब तऽ थोड़ा देर मे कॉल करै छी
ठीक छै
ठीक ह